हा जय झूलेलाल।
हा जय झूलेलाल दीदी।
ह सभ बढ़िया।
थी आया आयो असां।
हा उथी मां उथी वेंदी आयां जल्दी भाभी लेकिन - - अॼुय मथो ईअं भारी भारी थे पियो त वरी सुम्ही पियम थोरी देर। तॾीं लेट थी वियो आ हा न त हिन मल - - सनान पाणी करे वठदी आं मां पांजो।
अच्छा त रात जो देर थी वई हूंदव न?
हा रात - - त जो देर थी वई हुई मुंजी भेण आई वरी उअ वई त पो वरी पुल - - फुल्का पचाययासीं खाधो कयोसीं त पो थोरी यारह थी आ।
सही आ ओ कोई ईंदो आहे त थोरो सो त।
हा हा त मुंजी भेण जल्दी - - ईंदी ना आए हू शाम जो बि अच धीअ मुंजी हूअ - - चवंदी आ न हल ममी मासी ॾे हल मासी ॾे हलूं ममी थोरी देर त असां वेठे वेठे वे - - थे टाइम थी वियो त पो उ वई त पोइ सभ समेट - - त समेटी कईसे - -
अच्छा। हा उहो ई आ न भेंंणरियुन में पाण में - - ॻाल्हाइण में ख़बर ई कान पवंदी आ। टाइम एॾी जल्दी निकिरी वेंदो आ पाण में।
हा आ भाभी मूंखे मुंजी भेण जे अलावा कोई आहे बि कोन न। प पेके में जो कुझ आ मुंजी उ आ मुंजे लाए। मां हुनजे लाए मां आयां।
हा हा न न पतो तव असां पांजी भेनरियुन में बि मुंजो बि ऐं और - - मुंजी भेण में बि ॾाढो सुठो आ - - पाण में जेस ताणी पूरे ॾींहं में असां ॻाल्हायूं न - -
न मज़ो न ईंदो आ, सही ॻाल्हि चयओ ता
हा
तां केतिरी भेनर आयो तां पाण में?
असां ॿ भाउर ए ॿ भेनरियूं आयूं हा हा चारि ॼणा आयूं त सभु थी विया आयूं अलॻ अलॻ मां हिक पासे त मुंजी भेण ॿी पासे त भावउर बि अलॻ अलॻ धंधे जे करे हिकु अड वि असी त हा उअ पइ भाउर पाण हिकिड़े ई हंध हुया पर हाणे वरी ॿे हंध कमु खोलियन त हाणे कटनी में आ हिकिड़ो भा हिक इटावा में।
अरे बाप रे, एॾो परे परे।
हा हाणे छा आहे कम जे करे वरी निक
इटावा में एड़ो केड़ो कमु आ जो इटावा में एॾे वॾे शहरनि में छॾे करे इटावा में कमु थे।
इटावा में असांजी राइस मिल आ न। चांवरनि जी जेका मिल न हूंदी आ हा हा हा त हो। ए मिलियूं ॾाढियूं आइनि न हुन पासे हा भटा मिल आ या चांवरनि जी मिलियूं आइनि त हा हा हा हा त हुन पासे छा आहे की न मिलियूं इलाही आइनि ऐं शुरू खां वठी मुंजे पापा हुते ई हुया
अच्छा
पहिरां आगरे रहंदा हुआसीं आगरे मां शिफ्ट ट करे पहिरियों पो हिते आयासीं बर्थना में कम जे करे त मील बढ़िया त असांखे हाणे जाते धंधो हूंदो माण्हू
उते ई रहंदो सही ॻाल्ह चओ ता।
हा त बाक़ी ईअं परेशानी त इलाही आ डॉक्टर न आइनि स्कूल सुठा न आइनि न तकलीफ़ त ॾाढी आ हा तोके अचानक कुझु बि थी
लेकिन अॼुकल्ह भाभी पैसो पैसो आ त सभु थी बि वेंदो आ कमु भई भॼिणो पए बसि इहोआ भॼिणो पवंदो आ हेॾे होॾे
हा बसि इहो आ की पैसो पर अचे थो न त पैसो आ त ॾिसो कार बि बीठियूं आहिनि। त पो माण्हू खे कानपुर ऐं आगरो वेझो पवंदो आ या त कानपुर या त आगरो हा विच ते आ। हा हा
या वरी दिल्ली भॼदो। दिल्ली बि पए भॼ त भई थोरो लंबो लह रहंदो
आ हा
गाॾी घोड़ा हुजण सां इहो त फ़र्क़ु आहे ई न
ॾाढो ॾाढो फ़र्कु आ ऐं हाणे धंधा न आहिनि त पो माण्हू काॾे वञे हिन करे खां सुठो त भई जाते धंधो हुजे गांव में बि रहण मंज़ूर आ न
और अॼकल्ह ॿारनि खे उएं बि अॼुकल्ह हाणे मां जाते रहां थी न भाभी अपार्टमेंट में त हिते बि मतलबु ॿ टे माण्हू हेड़ा आया आहिनि की पंहिंजे ॿारनि जे चक्कर में हाणे जीअं कोई कनौज में रहंदो आ, कोई पुखराया में रहंदो आ हाणे ॿारनि खे त पढ़ाइणो ई आ न भाभी त भई सुठो न पढ़ाईंदासीं त वरी अॻिते कीअं माण्हू वधे थो हर कोई त बिज़नेस में घुसंदो नाहे लेकिन न घुसे बि त पढ़ाई त हेतिरी सुठी खपे न की मतलब अॻ हुते हली करे हुनजे लाइ सही रहे।
हा मां चा थी धंधो बि कंदो त पढ़ाई त ज़रूरी आ न हिसाबु, किताबु त रखिणो ई आ न।
सुठे स्कूल में पढ़ाई त ज़रूरी आ न त हाणे हिकिड़ी आहे पुखराया में राए म पुखराया मां आई आ मतिलबु थी वियो थसि हिते कानपुर में आहे,, पहिले ॿी जगह रहन दींदी हाणे मुंजे ई अपार्टमेंट में किरायो किराए ते रहे थी त ते मुंहिंजो स्कूल जयप्रिया स्कूल आ ॾाढो बढ़िया स्कूल आ इंग्लिश मीडियम
हा, हा इहो केंट पासे न, हिन पासे हा त मुंहिंजो छोकिरो त उते ई पणंदो आ न
अच्छा, अच्छा।
हा हाण, ॿारहो हुतां ई कंदो न जयपुरिया में ई आ न
अच्छा, अच्छा हा। त उते ई जयपुरीया में पढ़ाए थी त हाण मजबूरी त चवंदी आ छा कयां ॿार खे न पढ़ाईंदमि त अॻिते कीअं कमु थींदो? त पुटु बि सुठो थसि पढ़ण में त हाणे हा त पाण हिते रह मतिलबु किराए ते रहंदी आ। कॾहिं मुर्स ईंदो तस त जीअं हाणे छुटियूं थियूं जून जी छुटियूं थी त पाण पूरो पुखराया में रही आई। वरी जीअं चे ट्रे, चारि ॾींहं छुट्टी पइजी वेंदी आहिनि, हली वेंदी आ या मुर्स अची वेंदो त। ही भटे जो कमु थसि मुड़ुस के अगरवाल आहिन त हा त मुर्स अची रही रहंदो थसि, की मतलबु भई हुते माउ पीउ आहिनि त हिते पाण ॾहंदो जाल सां साण भई रहिणो त पवंदो ई न मजबूरी आ जाल खे बि त न छॾे सघदो न
न न उहोई आ न की न कम जे च क्कर में माण्हू त भईया गांवनि में बि वञी रहनि
हां त भैया हुनजो पुखराया में ॾा ढो नालो आ ऐं पैसो थसि भाभी भ भटे जो त भैया भटो बि न छॾे सघदो, कमकार बि न छॾदो छो जे हिकु माई रह थी ॿावीह, टेवीह हज़ार रुपिया किरायो बि ॾिए थी ॿार जी फीस बि ॾिए थी ट्यूशन बि ॾे थी मायुनि खे बि ॾे थी त अथस, अथस तॾिह करे थी।
हा
त मजबूरी हा, न त कुझु अाऐ छोकिरी आई आ कनौज मां, त उहो बि ॾाढी पेसे वारी आ, हुनजो बि मतिलबु त मुर्स ईंदो थसि, रहंदो थसि, वरी हली वेंदो थसि त छुटियुनि में हाणे वापिस आई आईया की मतिलब स्कूल खुली विया आहिनि त
अच्छा
हू
हा त ॾाढी परियां परियां खां माण्हू रहनि था अची करे, पांजी अ थनि असांजे हिते जो आहे हिकु किरायेदार ॿुधाईंदी असांजी ॾाढी ज़मीनियूं आहिनि पंहिंजूं, पर मुंहिंजे मुड़ुस जो इहो जॉब ट्रांसफर थींदो रहंदो तस त जाते थींदो आ, उते वञणो पवंदो आ असांखे
हा सची की न असांखे कोई अहिड़ो न आ, की दिक़त आ असांखे
जो करनि था भाभी मां जीअं तव्हांखे कल्ह ॿुधायां पई जॉब में बि सुठो पैसो मिले थो भई जीअं तहांजी पोस्ट वधदी वेंदी
वधंदी हा हा ऐं पतो त मथां पची बि न आहे पंहिंजे धंधनि में केॾी मथ मथा पची
और भाभी हिनमें छा छंछ कहिड़ी कहेडे ऑफिस में छंछर आरितवारु छुटी थी मिले
हा हा हा
घुमण जे लाइ मिले थो, काथे खाथे कंपनी गाॾी ॾे थी घुमण फमण जे लाइ फ्लैट ॾींदा पांजो पांजो ख़र्चो हाणे हिकरा जणा इते आया हुया मतलब हुनखे पैर में दिक़त हुई त भाभी हुनखे बि एॾो मतलबु गवर्मेंट जॉब हुयस त रहण जो किरायो गाॾी सभु कुझु मिलियो हुयुसि।
हा बसि गवर्मेंट जॉब में ॾाढा ऑफर मिलंदा आहिनि ऐं गवर्मेंट जॉब ॾाढी मुश्किल सां मिले थी प्राइवेट त वरी बि मिली वेंदव।
ऐं भाभी हुननि खे वधीक सुठी मिली थी वञेनि न जीअं थोरा हेठि लो क्लास वारा हूंदा आहिनि न उननि खे जल्दी जॉब मिलदी आहे अं जेके अं जेके कंहिंखे भाभी पेर में दिक़त आ कंहिंखे कुझु आ हुननि खे जल्दी जॉब मिले थी।
हा हेंडीकेम जेके ॿार थींदा आहिनि न हा हा हा हा हा
त हुननि खे जल्दी जॉब मिले थी त मां त भाभी हुन भाई खे ॾिसी करे हैरान थी वयमि हैंडीकेप जो गाॾी बि हलाए वठे पियो स्कूटी बि हलाई वठे पयो। पंहिंजी और ज़ाल गाव जी ज़ाल जो पढ़ियल लिखियल बि कोन्हे उ बि स्कूटर सिखी वई मतलब मां त ॾिसां पई असांखां सुठा त हू भई छोकरी इय जींस ऐं टॉप जींस टॉप में घुमे थी लोवर टी शर्ट में हेठ घुमे थी मतलबु असां थोरो हेठि लहिण में जींस टॉप में थोड़ो उहो लॻदो आ लेकिन हम और उह त त भईया बिंदास मां सोचां पई गांव जी थी करे ॿुधायो शहर में अची करे जॉब माउ पीउ खे कुझु कोन
गाव जा माण्हू पतो अथव शहरनि खां बि हो तव तेज़ हुननि खे फैशन करणो उन्हनि में ॾाढो वणेन थो पियो अची करे शहरनि में ईअं थियूं लॻनि ॼण त गांव
अऊं अऊं भाभी पढ़ियलछिख पढ़ियलु लिखियलु कोन हुई छोकिरी ऐं गांव जी ईअं हुई माउ पीउ खे पेसो कोन्ह हुयो हैंडीकैप वारे सां शादी कराई चवंदीआ जो किस्मत, खिल मतिलब ईअं बि न भाभी की मूंंहुं ठाहे मतिलबु ईअं चेहिरे ते न ईअं खुशी हसी हमेशह खिलंदी हुई माई
न न उहो त सही आ बिल्कुलु सही में अॼु अॼुकल्ह गांव जी छोकिरियूं शहरनि खे पछाड़े वेठियूं आहिनि।
और सभु कुझु ईंदो हुयुसि भाभी एक्टिव माई हिकदमि एक्टिव
हा असां मां त पतो थव गाॾी सिखी करे बि थोरा ॾींहं हलाई बि कार वरी छॾे ॾिनी आखिर वरी हिक भउ वेठो अलाए छो भउ ई नथो निकरे जेेस ताणी ही डप न वेंदो न असां गाॾी वाॾी कुछ हलाए न पाईंदासीं। ही ड्रप ई असांखे मारे थो पुठियां थो करे छॾे, हा
ह मुंजी हाणे चाचा जी धीअर आहिन एतरी बढ़िया भाभी गाड़ी-वाढी लेकिन भईया भॻवान जी दया सां पेसो एॾो आ, की ड्राइवर बि रखिया थऊं। की हाणे न थियूं हलाइन छो जो भाभी इअं न असांजे हिते ट्रैफिक ॾाढो गंदो थी वियो आ।
कानपुर पासे हा, भई ॾाढी हालत खराब आ, ॾिसो था असां त सही था हलायूं ॿियो अची करे ठोके हली थो वञे गाॾीअ खे।
हली तो वञे और न भाभी ट्रेफिक एॾो थी वियो आहे की गाॾी में न वेहणो मुश्किल थो थिए की अध अध कलाक जे लाइ जरा जे टुकड़े जे लाइ अध कलाक मतलब गाॾी में फासल पयो आ माण्हू। अ कंहिंखे कंहिंखे भईया गाॾी जे बगैर हलणो ई न ईंदो आ भाभी ऐं जंहिंजूं फैक्ट्रीयूं कोई नथो हले। अऊं छा चवंदा आहियूं परे-परे फैक्ट्रियूं आहिन त भई गाॾयुन में वञणो ई थोए वञणो ई वञणो आ
हा बिल्कुल सही ता चओ उहो त
जंहिंजे रनिया में आहे कंहिंजी, पनकी साइड आहे फैक्ट्री हो वञन त भईया गाॾी में वञदा स्कूटी में त वञदा ई न बिल्क
हा वरी इहो बि न थन न की न माण्हू ॿ माण्हू आहिन त हिक कार खणऊं न, पीउ अलॻ थो निकरे त पुट अलॻ निकरे, असांजे पासे त पी खे अलॻ कार आ त पु
सभिन खे हिते बि आ, हर जॻह थी वियो थव और असांजे माखे त लॻे थो यूपी में हिते कानपुर और आगरा और इहे सभ वधीक थी वियो आ।
हा हिन पासे कुछ ज्यादा ई थी वियो आ।
मां त कॾहिं नथी ॿुधा ईएं की हीअं ट्रैफिक कोई वधाईंदो आ।
हा बाकी चवंदा आहिन पाण वॾन शहर शहरन में हिक त जीअं चवंदा आहिन पुलिंग सां कंदा आहिन हिक ई कार में पंज छह माण्हू वेही
हा निकिरदा हिन ऐं मेट्रो वधीक हलंदी थन हुते
हा मेट्रो-मेट्रो ॾाढी यूस कंदा आहिन उहे। सही आ हिते मेट्रो आई बि थव न कानपुर में?
हा हिते बि हलण लॻी आ, माण्हू पहले न हलन पया, हाणे ॾाढी हले थी छो जो जॻह उअ थी वई आ, त माण्हुन कार्ड ठहाराए वरता आहिन त मेट्रो में वेंंदा आहिन।
हा हा, ठीक आ दीदी पो वरी ॻाल्हायूं था हा ठीक आ, हा-हा जय झूलेलाल।
तव्हां फ्री रहजो माखे ॿुधाइजो
हा-हा मां फ्री आहियां, तव्हां कयो कॉल हिक वारी हा-हा-हा-हा-हा, जय झूलेलाल।